हँ की हाल?
बढ़िआँ छैय अहाँ बताउ केना गबै छी की? गाना गाबै छी गाना गाबै छी?
नहि गान किया गायब पंखा चलि रहल अछि।
अच्छा ओ।
तैयो तैयो अखनके मौसम बड नीक छलै सुबहके।
हूं आज तऽ ठीक छलै आजुका मौसम तऽ ठीक छलै।
आओर अहाँके तबियत ठीक अछि?
हूँ हम तऽ एकदम बढ़िआँ छी अहाँ बताउ। हँ काल्हि तऽ पता नहि की भए गेल छलै नेटवर्क के।
हँ एयरटेल वाला सब त बहुत खराब स्थिति रहै कायल खन।
बहुत जादा।
देखने ने हमरो पापा के मोबाल देखलियै बहुत खराब स्थिति रहै। आ हमहूँ हो बैसल हम कहलियै कि अहाँ हमरा मैसेज करू फेर कहलियै एखन अहाँके तऽ मोन खराब रहा।
हँ
आ नेटवर्को नहि रहा आ हमर पापा के अपने मोन खराब
तनी भऽ जाइ छैय ताहि दुआरे कहली कनि अभी देखियै कनि काम करै छलियै ने।
अच्छा हँ हमर पापाके अपने मोन खराब भ गेल रहै न। त गेल ह तीन चारि सालसे मोन खराब छनि पते नहि चलै छनि कोन बीमारी छैनि।
हू तऽ बनीया जका नहि देखाब
हँ होम्योपैथीवला डॉक्टर लग दबाइ चलैत छनि ठीक होइत छनि फेरो फेरो भऽ जाइ छनि तऽ फेर देखबय लागि गेल रहथिन। ओतुका दबाय बढ़ महग चारि चारि हजार पाँच पाँच हजारके एक फाइ दै
नहि कोनो बात आदमी ठीक भऽ जेतै ने तऽ आदमीसँ बैढ़ कऽ थोड़ी छैय पैसा।
दबाइ नहि ने सूट करै छैय एते देखियौ अगर पैसा लगबो करै छैय कि अगर आदमी सुरक्षित रहत तऽ ओते नहि अखरै छैय।
तऽ नहि ठीक होइत छथिन से?
नहि आब हम तऽ कहलियै हँ जे कलकत्ता या दिल्ली जौ ओतऽ ठीक होयैत तऽ हैत
अच्छा।
बहुत दिनसँ छनि बहुत दिन तीन चारि साल भऽ गेलै
कि छै से नहि पता है
सएह नहि पता लगैत छै एते जाँच ताँच होइत छै लेकिन पता नहि लगैत छै। कोना
जाउ।
बहुत जाँच ताँच होइ छै लेकिन पता नहि लगै छै।
हैं केना
हूँ। एते जाँच भेले ने एत्ते पैसा लगले हे तीन चारि साल मे खाली भूम के लऽ जाइ छै पैसा तऽ घर के बुझते छियै अँ बुझैत हे तऽ की भऽ जाइ छै बिआह के बाद दीदी के बियाह मे जे लगलै तकर बाद हुनका मोने खराब भऽ गेलनि आ मोन तते मतलब स्थिति खराब छै। घरके आ तखन दवाई दारू तऽ लोक छोड़ि नहि देतै।
नहि नहि बाप रे दबा तारू कही छूट जाइ
हँ त सही दुआर कनि हमरा एी पेटमे दर्द करि बुझियौ आ तऽ भरि दिन हम सुतिले छियै।
किया
पेटमे दर्द करैया, ताहि दुआरे हँ।
अच्छा। नहि कोनो बात, ओ तऽ सभके साथ होइ छै। कि
हाँ सुतले छी आर बहुत जादा तबियत खराब लाग रहल हैं आय
तऽ अभियो, अभियो दर्द करि रहल है।
एखन हमरा दू तीन दिन दर्द करतै
हँ।
हँ बहुत खराब भऽ जाय लेकिन।
नहि इटा हमरो सभके होइ छलै फर्स्ट दिन केलक
हँ।
फर्स्ट दिन यै सेकंड दिन पास
हमरा तऽ दू तीन दिन मूड़ी रगड़ा द दर्दसँ बुझियौ
हमरो बाबू दर्द करै छैल शादी के बादो। अभी तऽ कोनो बाते नहि।
से दस कहू। तब देहो हाथ दर्द करैत छै हवा दुआरे एकदम प्यारसँ बुझियौ फिर फिर गेलल आ
हूँ
हाँ तऽ बैस
दीदी के हाल समाचार ठीक छै ने।
हँ दीदियो ठीक छै, आर दीदी के नान के बर्थडे रहै।
ओ।
तऽ ओहि मे हमरा गायर पढ़लै, हम हू हुनका कहि देलियनि। हमर दैट तऽ अबैय नहि तऽ हम कहलनि हमर झाजीके पहिरू कि कन
उ हूँ
इएह जाय पढ़लियनि हुनका।
अच्छा।
और सभ कहिये, तबियत तबियत ठीके
हँ कहली कि ओ जे दू आदमी वला कहने छलै ओकर दुनू के भऽ गेलै ने
अच्छा कॉल वाला स्टार्ट नहि भेलै ने हैं बात त केने रहे हुनका अथियो भेज देने छलियनि नंबार अथी नाम काल्हि परसू तऽ चालू होत कनि चालू बढू भऽ जायत
हम नहि पूछलियै, पूछि लेबै आब काल्हि लेबे
हँ त हुनका पूछि लेबनि आ काल्हि पूछि लेबनि विशेष करथिन ओकर ओकर बाद हुनका होइ। हँ पूछले तऽ कारड हमरा कहि देब अहाँ पुस त
ह ह
अब तऽ हमरा के हो गेल, कै टा काल भेल एखन तक
कहाँ त एगारह बारह गो भेल हेत
एगारह बारहटा छै अहाँ अखन अखन बाकी भ जायत तकर बाद तकर बाद कीयो कि कहले बातो कहाँ लिया अहाँ
हँ नहि तऽ देखैत छियै बीच बीच मे आब तबेते कनि भऽ जाइ छै दिक्कत
हँ से तऽ छै हे ई भऽ जायत ई कॉल एक बाद लिखे वला जे
लिखे वला के समय मे तऽ हमरा लग हमर तऽ रहतै
लिखै ल अहाँ टेंशन किया ले छी अपनासँ बात करब।
कनि टाइम के कनि हमरा भऽ जेतै ने दिक्कत
हँ से तऽ छै। ओ अहाँकेँ हम जोगाड़ कऽ देब अहाँकेँ हम समझा देब कॉल पर कि करयके छै अहाँकेँ समझा दही पैस
त नहि कहै छै एक महीना के बाद कनि दिक्कत भऽ जेतै न
हँ बौआ दुआरे।
ह
चलू कोना भगवान नचेनाइ तऽ जे दथि से द दथि
हू भगवान भरोसे इ
हँ हँ अरे दौर होत रहै छै न
बहुत जादा
मम्मी बनने एते आसान छै। मम्मी बनने एते आसन छै कि
ओही ने तन अभी हिसाब ओ नहिबल।
केकरा हमुरा आओर सागज
काजल के
हमम त बहुत
अभी शादि यो के नहि कोनो बात छै यहाँ दुनू के
हँ हमरा सभके एखन चारि हमरा
गेलली गेली न
हैं जख ने अछि ने घर अपन लऽ लऽ ने आ शादी कर लऽ लऽ ने तऽ अहाँ बुझबै तहन ने आग कहबै अरे बच्चा तऽ अहुँ छियै मे छियै ने अपना सभ
बचल छी बचल छै
सुनियौ ने अहाँ पर। हमे मम्मी बनि गेलियै हमसभ चारि पाँच साल अहाँकेँ एक्सपीरियंस रहत तऽ अहाँ हमरासके टिप्स देबै न
ह ह एकदम।
हँ।
बताब ने तऽ पूरा चीज बताय।
तऽ हमरा सभके एतेमे बौआ पैघो भऽ गेल रहतै शादी शादी मे एबै तऽ करते कम से कम। दू तीन सालके तऽ भये गेल है ती चारि सालके
हँ
ने मन लागतै मौसी के तादिनमे जाउ
ह एकदम।
एत मे अछि बहुत लगमे हमर
ह ठंडी महीना मे करब शादी तब आयब घुमे ला
कथी मे
नवम्बरसँ लऽ के फरवरी मार्च तकके महिना मे शादी करब
से अहाँ बिल्कूल टेंशन नहि लिआ
तऽ गर्मीमे करब गर्मीमे करब तऽ नहि आयब हम।
किया गर्मी मे की अछि
गर्मी मे फुर्सत नहि होइत रहैत छै ने तऽ बझ हँ ठण्डा मे तऽ बैठले बैठले
आ पता हमरा सभमे की गध होइ छै अहाँ के हमरा ओ तऽ हमरा सभमे अहाँ सभमे होइया केओ विध जे चारि दिन पर ज नहर नहायल जे जाय छै ठंडा पानि से एकटा अथी मे
ह
बाप रे बा ओ तहन तखधा मे हमसँ हमसँ पारे भऽ जायब लगेया
तऽ हमस ने नहेलियै फरवरी मे भेले ने हमर साथ
ह
चारि दिनक के बाद जे नहबै छै बाप रे महकैत रहे छै ओ पानी कते
ओहि टाइम मे ठण्ढा कम भऽ गेल रहै अहाँ सभ टाइम मे अतै नहि रहै
आहु दीदी के तऽ चलै
हँ तऽ ओते ठंडा नहि रहहि ओहि टाइम मे
हँ तऽ उएहे सभ टाइम मे अहूँ करब
हँ तऽ जेना बुझियौ जनवरीमे नवम्बरसँ लऽ कऽ जनवरी तक।
हँ
बहुत ठण्ढा रहै छै बहुत
हँ तऽ अहाँ अक्टूबर मे कऽ लेब
हँ हँ अरे ई नै हेतै ई नै हेतै जे हमहूँ उन्नैसे फरवरी के कलि यार
हँ एकदम हेतै एकदम तब हमसभ तऽ आओर एकदम पहुँच जैब बढ़ियाँ से तब हैये एनिवर्सरी ओतहिये मना लेब शादी के साल गिरह अपन दोस्ते के साथ मना लू के
हिये से मण्डप मे एकटा आओर शादी करा देबै
हँ हँ
तऽ तब तऽ पाँच मिनटसँ हँ पाँचमी साल गिरह रहत अहाँके
हँ आब देखियौ अहाँके केते साल के बाद होइ छै शादी भैया के बात तऽ अहींके हेतै ने अहाँके बाद न गुंजेश के
हँ पहिले भाइजीके तहन नै पहिले घर बनैब बुझलियै पहिले घर बनतै घरके बड्ड दिक्कत होइ छै एखन
हँ तब पहिले तऽ घर बनाबे पड़त किये तऽ कनियाँ एतै तऽ ओकरा तऽ कनि रहबके छै बढ़ियाँ चाही
देखियौ अखैन कमाइवला स्रोत नै न छै
हुँ किये भाइजी नै कमाइ छथिन से
कहाँ अखन कहाँ उजे गाड़ीसे जे होइ छै बाहर गाममे थोड़े ने कमाइ छै लगन तगनमे गाड़ी चलै छै तऽ भऽ जाइ छै गाम मे नै न छै आब जेहन बाहर
पप्पा कथी के काम करै छथि अहाँके
मशीन चलबै छै
अच्छा आँटा चक्की
ओहिमे ओते पैसा नै न छै जेते होइ छै बुझियौ बिल वला मशीनमे चलि जाइ छै बिलेमे चलि जाइ छै
हुँ
हँ तऽ ताहि दुआरे ओहिमे नहि छै प्रॉफिट ओते आटाके जे प्रॉफिट छै से प्रॉफिट छै नै तऽ ओहन नय बाहर तऽ जेये पड़तैन भायइजीके ई जे छै गुंजेश ओ करैए गवर्मेन्ट जॉबके तैयारी सरकारी नौकरी के एकरा तऽ अखन नहियें जब तक उमर बचल छै तब तक अपन करत हेतैन तैँ बाहर नय हमर मम्मी बड़ भायजियो केँ नै कहलखिन हँ अखन तक जाय ले लेकिन जे पड़तै दिक्कत छै ने आ नहि कमेतै तऽ बियाहो दान नै मम्मी घरे मे
अच्छा।
आ नहि देख लियौ बाहर नहि जेतै तऽ बियहो दान भेनाइ कठिन भए जेतै
हँ तऽ जीजा कथी के काम करे अहाँकेँ
हमर झा जी इंजीनियर छथिन।
ओ।
तीन दू तीनटा कम्पनी हुनकरण दै छनि
अच्छा।
आलै छथि तऽ मेन ब्रा हुनका सभके डनूरी छनि आब पता नहि कथी तीन दिन जाइ छैन बढ़िआसँ एयलै सभ
अच्छा नहि। तऽ हम कहहिले भऽ मतलब होतै कोनो एहन तऽ अपन लऽ जेतथिन
हँ से तऽ ओ कहै छथिन अबय लेलऽ ओ जब तै देखी।
हैं।
अखन प्रॉब्लम छै, ने दिक्कत छै ने किया तऽ मम्मी के तबियत जे खराब भऽ जाइत छनि। तऽ एकटा भगिटा छैकन हैं